पस
हलो
हेलो
की बोल छै
आयुष ब छै तू की ब छै
अरवीन बो छी
दोस्त थोड़ा दिमाग से पैदल बढ़ै छै का एकदम हं
तऽ त क बोलली बोल
त मैसेज देखा त वाट्सप के त क करली मैसेज में भेज देे बड़ा हं
देखत तनी अरेर हमर मोबाइल बात तऽ ई बा ने ई बात
मोबाइल बा कुछो न बातू आदमी य ढक्कन बड़ा हन समझ गइल ए एगो तन कहा बोलै बोतल क ढक्कन एगो दारू के बोतलके ढक्कन अ ओ त ह पौआके ढक्कन तू पौआ के ढक्कन बड़ा
अे तऽ हम अभिनन्दन
सुगते नशा चक जाइज पर काम करे लूर ढङंग भी नाबा नाम कछ आओर सो कर त बोला त कु आओर उसा न त तूी जैबा तेल लेबे एक दिन देख लििया हं
अरे तऽ हम ता बोली हम हमर ल तऽ एते पे टूटलट लए
हह मौका पे कॉल करली ही
तऽ तोरा बताबै से चाहै छियै
हमँ बताबे के चाह छियै ने तोरा पता नहि चलै छै कि को कोन सा केकर मे जाइ छियै ने
डायरेक्ट ऊपरमे तो ल आब समझल
त तू तू जइबा एक एक दिन देखिय ने तू तेल लेब जयबा बहुत भयंकरर जइबा खाली पता चलब देरी बा भकलोल बड़ा त एकदम प्योर भकलोल बड़ा दिमाग नहि लगै छै कि कहाँ कहाँ की बोलै छै जाइ छियै तऽ कहाँ की बोलय लेबह ताँ बोलियहन कि बोला आ बोला कुछो बोला क कर हमरा बताबै ल चाहै ल हम बता के हम बतेबे तब हमे हमरो ने जाइ अपने तऽ ज ब ज हमरो उ लेडूबबा तू
अ तोहीं बताओ तोही बताओ तऽ अहाँ से बोल तू
हम झारखण्डसँ बढ़
अच्छा
तू कहाँसँ बड़ा
हम बिहार छै ब
अच्छा बिहारमे कहाँसँ
बिहारमे हइ ई सासारामसँ
औरङंगाबादमे हमरो नानी घर छै आंबे रहले छै बड़ी दूर
म पै पै
ह पागल बड़ा छै कायदम
आइ तऽनवाससँ लटि जाइ छै
तऽ लग जाइ छैऽ ओकरा कहाह ल खोले ए खोला छ ने
एपे अरे एऐप नहि तू बोल मैसेज त हम ओत ोे ले छिय छ
तऽ मैसेज ओ देखै छ ओकरे कह ल खुले छल जब बात कराा तऽ तू बात ता करा एकदम पागल बड़ा क समझ गेली तू पगला गेली बड़ा सटिया गेल बड़ा दिमाग एकदम ठेहुनामे बा तोहार तोरा काम करय नहि आइ छिय समझलह तू देखििया एक दिन फँसबा बड़ी भयंकर फँसबा हँ खाना पीना होगइल
नहि ही अभी नहि ठेले ही अभी तऽहाँ खाबब लीठ
नओ बाजि गेल तऽ खाना पीना अभी तकमे काहे नहि खयल
दस साढ़े दस बजे तक खाइ
वाह खा काम ओकर अच्छा ओरा खानो पीना खायइ लऽ टाइम नहि मिलै छै
अरे खाना पीना ता था हम शमूआ खा लेले रहली बिरयानी
ह वही तऽ बा ना कि हरामके खयबह तऽ हजम नहि होइ छै
हराम के नहि अपना ही पैसा ल ली
अच्छा अपना पैसा से खाइ छै मगलेी पैसा तऽ देले नेचछ ह
अरे उधार मदद लेने छै ऋषि भैया छै
छै करला करला करला
आ आरे सहीमे सही मे पेमेंट उ त ओनाहिते बजय छै आ आ हम आरे हमरो आनलाईन ह त सत्रर रुपआ ऐल सत्रह रुपआ ज हम तोरा बोे छै ने
सत्रह रुपआ मै तोरा बिरयानी मिलै छै ने कहाँ मिलै छै
अरे सत्रह रुपआ मे नहि मिले छै सत्ररह रुपआ हम एगो दोस्तो मे देले छ छै ओकर बाद रसिवसँ पैसा मान लै छै दालि दब भैया
ह बाह बड़ी झूट ब छलै कन्ु आज
अरे हम तोरा स्टूडेंट समझले जो हम सत्तर रुपए पे त लेह आज आज हम सतर
तोरा से मगली मगली मगली तीन सए रुपआ तऽ तू बोल देल क नहि बड़ा छै अभी तू बिरियानी खाइ छ बरा ठीके बा ठीके बा
स कहिमे पैसा छै
झूट खाली बोला तारा झूट बोले आबे छै आउ किुछ नहि झूठो ढङंगग से नहि बल पाय छै झूठो बोलऽके तारिका झूठो बोलो गेल लर न बात तोहरा अरे झूठो ऐसा बोला ना स्क्रीन शॉट से मतलब न बा झूठ ऐसन बोला ना कि हजम हो जाय पब्लिक के आ झूठ तऽ अइसन अइसन बोलता गुलाके बिरयानी खले छै तह पैसे नहि छै तऽ कह बिरयानी कहाँसँ खा लेलह
आरे तऽ हम मान ते पैसा ले छियै ने हम सत्ररह रुपआ बसल हमर आ त पेमेंट दस रुपआ टेम्पू भाड़ा सत्रह रुपआ ई डले ह जोही बा
हँ सजो कर ला करै छै आब का ही बोलै छ तोहार पैसा से तोरा देबे लगा तऽ दान नहि देबहो तो तोहरा तो होे देना
अरे सहीमे छै पैसा नहि छै
चल बोला आ किछो बोला हटाबा
खइल
हम बना लेली हम खयली नहि बानि
तऽ हमरा भी ब साढ़े साढ़े नौ बजे तऽ नहि थेल‌औ
तऽ हमरा बनाबे मे टाइम लगे छै त हम तोरा घरे बैठल पड़ा तोरा घरे बनल बनावल मिली
अरे उस उ स तूस न होलै
आ ए घर रहब त रौआ हमरो बनल बनावल मिली त हम भी बोलब कि किछु न गै ज्ञ्यान देबै ला बड़ा बात बा लेकिन
दिनमे पाँच बजे छे बजे सुतके उठली समझ ल
अच्छा तऽ कल रतिया में आर रतियामे हम सु तु तु दिनवामे परै छै त हम रतियामे पड़े छै
आ
तू काजनबा खाली तू ही पढ़ै छे का अभी लैपटॉप चार्ज करके रखले छै अभी राति भरि पढ़ब पढ़ब ओकर बाद फेर सुतब दू बजे तीन बजे खाना खायइ अभी जायब तऽ तनि मनि टहलब अभी ओकर बादे पढ़य आइब
आ सभ तो अपन अपन लाइफमे मेहनत करता ओ हमरो सभके पता बा
र‌उआ तुही न बोलै छै दू बजे सोउके उठै छै अरे तऽ हम दु बजे सो के हम जो जो सुतबे करे नु सुबेरे नौ बजे दस बजे तऽ दूयए बजे न उठी
सुबह नौ दस बजे तात तात ल मानलक त पढ़लए दुऐ तीन बजे तक पढ़ते व जैसँ ला दे
पढ़ पढ़े देखे लेक्चर लेक्चर लेक्चर करै अटेन्ड करैके बाद ओकर बाद सॉलफो करैला रहै छै त दूध दूध नामके बाद चारो पाँचो छेओ बजावा सुतेमे ओकर बाद मन बहलाल पड़ल बा कि नींद आय नींद आइ ओइके बाद नींद आबे नहि करै छै त का करि आदमी जागल रहै छै ओकेबाद नींद आबै तऽ अचानक सुतै छै
से तोरा दोस्त दिनचर्या न होगेल बा ओही चिझवा
हमार दिनचर्या थोड़ी बा हमार दिनचर्या कुछ और बा लेकिन होइत बा अभी कछु और तो का करी
नहि तऽ बहुत दिन ते दुए बजे ए अरे दुए बजे सुत उठब तभी नौ बजे उठब राती दस बारह बजे सुत उथब त उ अच्छा नहि बा
टाइम टेबल सुधारै छै देखा कब सुधरी चल ठीक बा खाना पीना खा लए फेर कॉल करब
ठीक